ह नमस्कार छै
नमस्कार नमस्कार की करत छै
किछु नहि किताब पढ़त छै
किताब पढ़ैइ छियै किताब
पढ़ाई केहन चलि रहल अछि हँ ठीक
हूं क्या बोल
पढ़ाई केहन चलि रहल अछि
बढ़िआँ बढ़िआँ चलि रहल अछि बढ़िआँ
परीक्षा के तैयारी भऽ गेल
आबो किछु बाकी अछि किछु हो गेल छैइ
मेहनत कर जरूर सफल हेब
धन्यवाद मेहनत तऽ होते रहै छै भगवान आ न भगवान जौन करे छैय मेहनत आदमी अपना से करते रहे छै सुबह से सामी ले लाइब्रेरी में पढ़त रहत पढ़त गेल रही गेल रही हँ गेल रही गेल रही सुबह नौ ए बजे गेल रही ओहि जब पढ़ल रही फेर दोपहर मे उठ के खाना खाय छै फेर शामके फेर पढ़ लै छै कम से कम पढ़ले नओ घण्टा छै
कितने क्लास पढ़ले लखनी अँ कितने क्लास क
ह मम्मी कतय छथिन
रसोई घर रसोई घरमे छथि
खाना बनाय लैत छथि
ह हँ बनावट रहते अच्छे की रसोई घरमे छै ते ने आओर तू बता छै भाई की की आनते भाइ हू तोहर मनपसन्द फल की अछि
अहाँके आम ठीक लागत छै
ह हमरो सेहो आम पसन्द छै
ह दूनु एके जैस चीजे पसन्द करत हइ छै
काय एतै हसे हस्त हैइ
कही ठीक नहि छै ते
तखन खूब खायब उं
भैया हम बहुत ख्याल रख छी ठीक है दादी हम अपन तोह चिन्ता नहि करैत अभीे दादी स मिल दादी दबा दबा दारू सब करा दैत रहे छै हमरा बहुत प्रिय छी घरमे रहबक चाही ने तहि से खुशी रहत छै तनिको उदास नहि होइ ह सा स नहि वहि लेकिन दूरे से जितना हो पाए उतना करत रही
हँ
ई सुन खुशी भाइल चलअ कोनो बात न ज त हमस तू पूछि तऽ छी कि कऐसा दादी कैसन नहि
हू हू हू
मदद करतौ आहाँ मम्मी के मदद करै छी
केते केते नम्बर से बोल रहा था जे
अरे उह नब्बे वाला नम्बरबा से
एते दूर भागत ह ओठै छै
खइब
आँ तखन काज जल्दी पूरा होयत
अरे त ए बध त ह कछो उठााय दैत रहे छिय तऽ कहाँ करी जा तोहरा बते दिमाग के दही होइ जाइत रहै छै देखठेऔर बात बताओत भेले हइ तो देखअ तोहके देखअ तोहके पंसौआ भेले रहै छै व देख के थोड़ा बोलबै जे
आ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हू तऽ पढ़ाई पढ़ाई के संगे घरक जिम्मेदारी निवेश एगो जरू जरूरी अछि हम सोचि रहल अछि जे आइ गाँव आ शहरक जीवन पर विस्तारस चर्चा करी
देखब अब नीचे आर नै बहुत नीकसँ सामके घरके जिम्मेदारी निभेसँ जरूरी अछि हम सोचि रहल छलहुँ जे आउ गाँव आ शहरके जीवन मे विस्तार से चर्चा करी
ह ई विषय बहुत रोचक सेहो अछि यै महत्व पूर्नो सेहो
ताहि कारणे गाँंव के जीवन के ठीक स देखल जखन भोर होइत अछि त चारूकात एकटा अलग वातावरण रहैत अछि पक्षीक मधुर आवाज ताजा हवा हरिहर खेत पोखरि रहा गाछ वृक्ष देख देखलास मन प्रसन्न देखैत नया मैसेज भेल रहे छै त कहै न
हँ आने नया मे केनो केनो भागैत आ जैबै
तोहे त तऽ तब बतियाइ नहि तब केन सुनने छै हम बात बता दैत हु न तू चुपे से सुने छै हेलो
ठीक अ छै
गाँवमे लोकसभ एक दोसराके सुख दुःख मे सहभागी बनैत छथि
ह सही बात
जे ककरो जे ककरो घर मे कोनो कार्यक्रम हो तऽ पूरा गाम सहयोग करैत छै चाहे विवाह उपनयन पूजा पाठ छठ दुर्गा पूजा सामा चकेवा जैका पर्व मे सब मिलके भाग लेते छिके एहि से सामाजिक एकता बनल रहैत अछि
हँ अपनापन बेसी होयत अछि
ह बिलकुल हमरो मन अछि जे जखन हमर पड़ोसीके घरमे विवाह छल तखन पूरा गामके लोक जुटल छलै केओ टेन्टक व्यवस्था करैत छल केओ खाना बनाबे मे सहयोग करैत छलै केओ मेहमानक के देखभाल करैत छलै एहि प्रकार सहयोग शहरमे कम देखल जाइत अछि
हुँ शहरमे लोक व्यवस्थ र रहैत छथिन
शहरनमे की होलै
नहि इहे कहत रही की मुद्दा शहरे मुद्दा शहरे के किछु विशेषता सेहो छै शहे शहर मे जीवन गति बहुत तेज होइत अछि लोक सब सुबह से साँझ धरि अपन अपन काज मे लागल रहैत छथिन समयक बहुत महत्व रहैत अछि कतेको लोक अपन पड़ोसी के ठीक नहि चिन्हैत छथि ऊपर लोकग नचबा नहि चिन्हैत छथिन नीचबाला उपरे नहि चिन्हैत छथिन
हुँ सही बात अछि हेलो हुँ
ई बात सही अछि सही अछि बात सही
ई बात सही अछि सही अछि सही अछि
मुदा शहरेके किछु विशेषता सब छै शहरमे उच्च शिक्षा लेल बहुत विद्यालय महाविद्यालय रहैत छै अस्पताल बैंक बाजार पुस्तकालय मेट्रो बस आ अन्य सुविधा है सहज उपलब्ध जब चाह तबे फोनोव से से ऑनलाइन करै छै समनिया लाके रूमो आ पर दै दे छै आना ओना जेहन मगाय छै ते हींग लैग जे छै
हुम् हुँ सुविधा बेस
एहिह कारणे रोजगार आ पढ़ाई ल सब तरफ
हुँ आवजबा न आबत अछी हेलो
कोइ कम नहि कर देेले छै गआमे तऽ बाकी देखत रहहि जा जिसे होइ जरैसे
ओरु मौसम वौसम कैसे ने छियै हुँ हेलो हलो हेलो हेलो ई समस्या कम रहैत अछि स्वच्छ हवा खुलल वातावरण स्वास्थ्य लेल लाभदायक हो बे छथिन बच्चा सब खुलल मैदानमे खेलैत आ कथी ओ सब प्रकृति ई बात निक लगय अछी